हेलो
गोर लागै छी दीदी।
खुश रहऽ की हाल चाल छौ?
ठीक छै अपन बतबियौ? नहि किछु ओहिना एखने खा कऽ एलियै।
अच्छा की सब खेलहुँ हैं?
भात दालि भिण्डीके सब्जी परोड़ आलूके सब्जी। ओहिमेका रस।
अच्छा अते चीज खेलउह यौ?
हँ हँ अहाँ सबके भऽ गेलै खाना?
नहि भेलैया आब हेतै। आओर सब कहियौ हँ भइए जाइ छैय काम धंधा करैत।
हू की बनलैया खानामे?
खानामे बनलैया भात दालि आलू भिणडीके सब्जी आलूके भुजिया।
ओ दरभंगा दरभ्ंगामे छियै अहाँ?
हँ एखन हम दरभंगे मे छि।
की कॉलेज
हँ कॉलेजे के काम छैय। मस्टरबा सभ छैय तनि पगला गेलक ह तक काम नहि करैत छैय।
बिहार मे इएह हाल रहै छैय सब जगह के। के
ह
खाली घुसखोर चलै छैय बिहारमे।
बर घूसखौरी चलै छैय आ पाय लागत हू कहै छियै पैसा देब अहाँ करू काम से कैए नहि रहल अछि। आओर सब कहियौ सुनलहु उएह मम्मी के तबियत खराब अछि। ठीक छथि?
हँ ठीके छैय।
ओ दबाइ तबाइ खाइ छथिन?
हँ खाइ छैय दबाई।
अस्पताल गेल छलखिन हे?
अस्पताल गेल रहै तीन चारि दिन पहिले।
कहलके ने अस्पतालमे डॉक्टर
खूनके कमी बतेलकै आओर सर्दी जुकामके शिकायत छैय। ओहि सबके दवाइ देलकैया।
अच्छा ओ तऽ एखन ठीक छैथ?
हँ ठीके छैय। खाना ताना तऽ आइ नहि बनेलकै सुतले रहय।
के बनैलथ ह?
बनेलकै ह खाना।
आँय?
कहा बनेलकै ह खाना।
अच्छा जे बगल वाली छथि अहाँ सबके से?
हँ हँ
ओ
चिन्है छियै अहाँ?
आओर कहियौ। आइ तऽ छोटी के रेलगाड़ी के हेतै टिकट कटले छैय आइ तऽ बैठ जेती रेलगाड़ी मे?
हँ पाँच बजे के छैय टिकट।
रेलगाड़ी के?
हँ रेलगाड़िएके छैय, रथ के।
ओ आ के के सब अबै छैथ?
आँय?
छोटका पापा साथे अबै छैय छोटी।
अच्छा लाल भाइ सबके हाल चाल कहू।
लाल के हाल चाल की रहते हाथ तोड़ि कऽ बैठल छथि। काररवाही करै छलै तऽ एहिमे पता नहि कथी भऽ गेलै।
आ हुनकर कनिआँ ठीक छथिन?
सब भरि जिंन्दगी ठीके रहै छैय भरि जिन
हुनकर सासु ठीक छैथ?
हँ ओ ठीके अइ एखन।
झगड़ा तगड़ा होइते होइत छैय?
जहिया हम एलियै तहियासँ कोनो झगड़ा तगड़ा नहि सुनलियै लेकिन होइते हेतै आब अपन घरमे करैत हेतै धीरे धीरे।
कलवाइ वाली आबैया?
कलुआही वाली हाँ अबैया भोरकेऽ साँझकेऽ।
ओ त कहलहू ह
हँ
क अहाँके क अं बड़तुहार आयल छल की?
हँ आयल रहै।
ह
के कहलक अहाँके?
अच्छा केहन लड़की?
ठीके ठाक छैय हमरा तऽ नहि पसन्द अय।
अहाँके पसन्द यऽ लड़की?
नहि नहि।
नय भेल पसन्द।
नहि
ओ
की करबै आब जे कहतै सएह ने कर पड़तै।
हँ सेहो बात छैय।
करहे पड़तै आब की करबै घरवलाास सब कहै छैय करै ला।
हँ तऽ क लिय ने मम्मियो के मोने खराब रहैया। बियाह कऽ लेब तऽ कनिया आबि जायत तऽ घरमे कनि काम धंधा तऽ करती। खाना ताना बनेती।
हँ करहे पड़तै आब। हम तऽ नहि कथहु कहलियै एना ओन्ना।
ओ तऽ नवंबर नवम्बर मे अथी माघ मे अगहन मे क लिअ। केकरा कहै
हँ अगहने में हेतै।
अच्छा दुर्गा पूजा लगायल आस सिन मे अहाँ अथी कऽ लेब सिद्धानत अच्छा दुर्गापूजार लगायल। हँ यौ हम सब किया ने आयब लाबा भूजा कि हमरे।
हँ इहो बात छैय।
लाबा हमरे भूजऽ के अछि तऽ हमरा तऽ आबहे पड़त। की सभ देबै यौ एहिबेर लाबा भूजाय?
जे अहाँ
ओहि सबके नहि छैय दिक्कत।
अच्छा कोन गाम भेलाऽ ठीक।
गाम
आँ मधुबनी लग जे छैय सौराठ?
हँ हँ ओतहिए।
सोराठे कऽ लेलहुँ यौ साभा गाछि।
की करबै हमरा हाथमे थोड़े छैय।
ह ई छौड़ा सब तऽ बराती जाय लए तैयारे अछि गुलुआ सब य अनुराग सब सब साार ताार अछि कि नहि?
सारि तारि हँ छैहे छैय एगो सारि।
ह एगो साड़िय त बोलुए अहके लपैक लेत।
हँ बुलुएके करबा देबै ओकरासँ।
हँ गुरुए के रहैत छैय बेसी छोरी पर ध्यान। ओकड़े रहै छैय छौरी मौगी पर ध्यान।
ठीक रहतै एके घरमे
हँ एके घर मे ठीक रहत दुनू के बियाह कऽ लेब दुनू
हूं दुनू के एके साथे जायब सासुर।
हँ एके साथे जैब कोनो चीज हैत तऽ दुनू साथे जैब। ओ अगहन मे बियाह हेतै ठीके रहत गर्मी नहि रहत बेसी ठंडा रहत मौसम। बिआह कऽ लेब बढ़िआँ रहत।
हँ ठण्डामे ओते दिक्कतो नहि रहै छैय।
हँ लोक कतव अपन सुति रहल अपन कम्बल सिरक ओयढ़ क आ गर्मी में बड़ दिक्कत। कूलर लाउ तऽ पंखा लाउ आदमियो सब आयल ओहन ओहन एडवानंस सब रहल।
हँ सब कहत हमरे लग पङखा लगा दिय।
हाँ उमरे पंखा चाही अहाँके चाचा के बेटीसभ जे य सभ सब हिरोइने सभ अछि सभ कहतऽ हमरा ए सी चाही पंखा चाह। कत्तसँ करब ठंडा में रहत तऽ कम्बल बिछा देबै सीरक ओरहत सुतत।
कैट जैब ठण्डा मे।
हाँ ठण्डेमे करब बढ़ियां रहत। खानो नय खराब भेल तरकारी तरकारी बैच गेल तऽ उएह चलू पूरीये नहि त चुरा चला देबय।
हाँ एक साथे दूगो
हँ
तब की करै छलियै?
तखन हम छलव मोबाइल चलबैत। तऽ देखलहु अहाँके फोन एयला तऽ कहलियै कनि बात कऽ लियै। हं गुल्लू छलै नहायत। आइ छओ दिन पर नहैलयै।
एह रिकाॅड तोयर देलक।
हँ रेकाॅडे तोरलकयै की। एकरा बुक मे नाम लिखा दै छियै।
छौ दिन तक एकरा अगलो बगल कोइ नहि भटकैत हेतै।
हूं चाचा हमर सेंट के बड़ शौकीन। सेंट आइन लै छै तऽ अपन खूब लगबैत छै तऽ इहोसभ खूब छछारैत रहया।
ओ
एरी से मूड़ी तक छछाारैत रहहय आ हगबो करैया चारि दिन पर।
हँ बुलुआ के तऽ आदते यै।
यौ की कहू राति मे मुँह पर पाइद देलक हमरा नाव्या के।
हीह
की कहै छी एते बिगड़ल एन एहन साारू अहाँ बनायब?
कहलियै नय कुछो ओकरा।
की कहबै यौ। कहयै कि जे छोटू भैया के कनिआ जे छैय से तऽ हमरे रहतय आधा।
ओकरे सबके राज छैय आइ काल्हि।
हँ ओकरे सबके राजे छैय।
की करबै अहाँ किछु नहि कऽ सकै छियै। कहैया बियाह करतै ओ दुरागमनि करा क हम अइन लेबै हूं हँ हँ। और अहाँ सब कहू अपन। घर गाम के हाल चाल शंकर सब छथि कि नहि गाममे?
हूं सं
दादा कहिना चच्चा लगतौ
नय देखलियै हम तऽ
अथि सूट भाई आयल छथि कि नहि
सूट भाइ आयल छलथि हँ दू महिना पहिले लेकिन आब एखन नहि देखैत छियनि हुनको
आर
पुट भााय के नीक जका भोजमे तंग करै छै तऽ गांधी चाचा एक नमबर हम तऽ नहि देखै छियै हम ओम्हर जेबे नहि करै छी शिवजी दत्तके घर तरफ
धऽ लेलक आ बेटा रंग आ सब रहैया गामे हम गाम मे नहि रहब शहर धअ धअ लेलक या सभ हूं बाहर चलि गेलै बेटा पुतोहु लंग
हँ आब कोइ रहय नहि चाहै छै गाँवमे
आ गामव मे जेना लगैत रहै छै कुकर कुकुर कटैत छै तहि ना
हँ हँ हह
आ
हमरो बुल्लू कहयै बियाह करब आ गामे धरब बिजनेस करब बकरी फार्म खोलब
बकरी फार्म
हुँ
ठीके छै तब एक नम्बर पैसा एतै एगो बकरीसँ कमसँ कम बारह हजार रुपए
कियौ खोल देतै तऽ चलबे करतै अपना गाम मे देखे छियै कते बकरी छै एक बेर मे एक एक झुण्ड निकले छै डढ़ डढ़ सए दू दू सए
पूरा रोड के जाम कऽ दै छै
हँ जाम कऽ देलक एक बेर निकलब तऽ दस टा गाड़ी रोकि देलक
एते जाम तऽ अथियो नहि करै छै गाड़ियों घोड़ा ने
कहै छी हमरा तऽ खेतके छैहे ने कमी गाछी बिृक्षीक के अपन जेतै ओ चरेतै अपन कहै छी लऽ ले एगो बकरी
हँ लऽ लेथ ठीके रहत
हँ कहै छिय नेपाल से कहे छ दू ची टा लऽ आबऽ ले जे बकरी से ओत के